हलो। की हाल समाचार छै।
हँ ठीक छै हाल समाचार, अपन कहियौ।
हमरो ठीक छै
की!
हमरो ठीक छै।
कहियौ, आ जाउ। ठीक, और सब कहियौ ्
एक
हेलो।
आ हेलो, हँ।
और, और समाचार सब कहियौ।
हूँ ठीक अय।
हँ हँ अखने भेलैए कनि देर, कनि देर पहिले भेलैए। क
हूं।
अहाँके भेल?
आँ।
की सब खाना-पीना भेलैये।
चावल, अल्लू मट
हुं, खलौं, की भेलैये खेनै आई।
चावल और अल्लू मटर के सब्जी।
बाह अल्लू मटर। कोन मटरके सब्जी भेलै हमर तऽ अहाँके भेले रोटी भुजिया। दू अहाँके कथी के मटरके सब्जी छलै।
कावली चना।
ओ तखन फेर ठीक अय। और सब कहियौ। फोन-तोन नै करैत रहौं बहुत दिन बाद फोन केलू हैं।
हं कनि बीजी रही।
की।
अपन गाँवके खास के खेती-बाड़ी में
हाल-समाचार तऽ ठीक छै होइ तऽ कुछ नै छै अखन।
कैला बजार
वैह त टाइम बर्बादी। अहाँ कहियौ, अहाँके की होइये।
हमर तऽ एखन
गाँम-ताँम आबै के अइ की नै? हम तऽ अब अबावके कि अइ कि नै एखन?
कुछ दिन बाद-
अ अच्छा- तब की होइ छै एखन?
पढ़ाई-लिखाई भऽ रहल अइ कि नै? पढ़ाई-लिखाई भऽ रहल अइ कि नै? भऽ रहल अइ।
हँ।
हूं परिवार में सब ठीक अयने घरक लोक?
हँ सब ठीक छै आहाँ सब कहियौ सबगोटा ठीक? छी ने आहाँ सबगोटा ठीक छी ने आहाँ सब?
हँ ठीक छी।
ओ- आब तऽ आमू के सीजन खत्म भऽ गेलै की कहू ई। एत्ते मस्त मौसम है न की कहू पइनो- हँ पइनो खत्म पइन खूब होइया। ओय के बाद हवा एकदम ठंडा-ठंडा बहैया। मतलब आब समझू ओहन गर्मी ए हवा सब इम्हर खत्म। पूरा ठण्डा रहत आराम सँ मस्त मौसम। रहत
कतौ घुमऽ जग घुमऽ-तुमऽ लै कतौ गेलौ हैं की नै कोनो जगह?
नैय तखन तऽ आहाँके- घुमऽ-तुमऽ समझू तऽ कतहु नै गेलू हेँ इएह एखन दिन दुनियामे छी लागल।
कनी घुमल-
हूँ पढ़ाइो लिखाइ की कहू होयइते नै छै पढ़ाइ लिखाइ।
हूँ।
इम्हर -आम्हर करू दिनभैर। इहे सब काम बैच गेल आब।
हँ।
समझलियै? आहाँ कहियौ की होइ छै ओैर आहाँ कहियौ की होइ छै?
हमर तऽ एखन कुछो नै भऽ रहल छै बैठल छी।
हँ हँ अच्छा।
हूँ।
तब पढ़ाइ लिखाइ करै छीयै कि नै आहाँ?
न अ
बहू और दोस्त सबके हाल समाचार कहियौ?
और सब तऽ ठीके छै।
दू सबके हाल समाचार की
दोस्तो सबके ठीक छै हम्म खेती बाड़ी भ रहल छै कि नै एखन गाँव मे
ह यौ सुपुरो भाय खेती बाड़ी नै भ रहल छै अखन कछु नैय एखन कहाँ कुछौ भ रहल छै
हम्म खेती बाड़ी त करितो
ठीक नै यों भै नै रहल छै कुछो उपाय नै ठीक भारहल छै आहा कहियों सुपलू भाइ अहाँ करै छी कि न ई सभ
न हम जखन निकल छी बाहर
ओ पढ़ा पढ़ाइए लिखाइ के लो के न
हम्म
अच्छा नै नै ठीक केलहु घर पर बैठला से की हैत एतो
घर पर कुछो छै थोड़े आदमी सब त देखै छियै बहुत बहुत आदमी सब अहाँ के घर पर बैठ क टाइम बर्बाद करत आहा पढ़लिए किछु होइ नै छै लेकिन बैठ के टाइम बर्बाद कर अहाँ त अपयें ठीक केलु के अपन निकाइल गेलु दिन दुनिया मे अपन लागब पढ़ाई लिखाई करब
ओर कहु
सभ ठीक छै सभ बढ़िया से चलि रहल छै देखियौ पनि की होइ छै और जिम तीम ज्वाइन केलु हें की आहाँ वीडियो वीडियो देखे छलु अहाँ के जिम वाला वीडियो
जिम तिम ज्वाइन केलिए महिना मे
ओ अच्छा
हम्म
नै ठीक ऐ
हम्म
हम्म
तब कहियौ
अस सभ छै सब चलि रहल ऐ भगवान के कृपा से तब मंदिर तंदिर जाय छी के ने य तब भोले बाबा के सावण आबि गेलै आब आब
ह तब त भोला बाबा के दिन आबि रहल छै पानि हैत खूब ओहि मे
खूब भर लगैय ए बार बहुत जादे कुछ ज्यादे पानि भ जायतै ए बार देखबै अहाँ
हँ
त सावन मे बोलो बम जेबै की अहाँ
हँ एहि बेर सोचि रहल छी बोल बम चलि जाउ
नै सोचू तोचू नै सीधे अब सीदी एक बार मे सीधी चलि जाउ बोलबम बहुत मजा आबै छै बोलबम में। दिक्कत हेत ह खाली चलऽ मे ओर कुछ दिक्कत नहि होइत छै। पर सब पार लागि जाइ छै। जी रिफ्रेश। ओर नै हम एखन नहि जायब एखन। हम सोचै छी आब अगिला साल ट्राइ करब। अगलाह साल जेबै हँ।
चलतू यहे साल तऽ हमू चलतू साथे।
अच्छा! अच्छा रुकू ने एखन सोचै छिय अखन तऽ छै नै चारि पाँच दिन।
नहि एखन तऽ छै दस दिन।
हँ तऽ दोसर आ तीसर सोमवारीे कऽ चलब।
हँ।
चलू ओर सब कहियौ।
हँ और सब चलिए रहल छै।
तऽ पढ़ाइ लिखाइब शुरू कऽ देबनि ने यौ कतेक दिन आब।
हँ पढ़ाई- लिखाई चलि रहल छै कनि- मनी।
हँ न से बला नहि ने कहे छी। कनि मनिके से नहि ने हैत आब तैयारी- वयारी करय पड़त कनि बढ़िआँसँ।
हूं।
ओ बला टाइम में। लेने आउ।
हूंऽ।
सझलियए सुपरु भाय।
हूं।
ह। उएह कहि रहल छलहुँ।
हूंऽ। और कहियो।
हमहूं सब ठीक छै अच्छा।
हू।
मिडिया के मैच देखलियै कि नै?
एगो जीतलै या सबहक पहिले जे छै कि रो- रोहित शर्मा अथी लऽ लेतै। देखियौ की होइ छै, काल्हि के मैच के बादे पता चलत।
उएह वला बात अहाँके केकह- कहवला छलो हम वएह अथियेबला। सन्यासे बला।
कैऽल पता चलत लैऽ यऽकी नै।
सभ तते अहाँके। अफबा उरा दै छै ने की कह
हँ।
समझलिए। कुछ जादे अफवाह उडा दय छै सब।
हँ।
तब और सब कहु सब बढ़ियाँ इ ने।
हां-हां सब बढ़ियाँ अय तऽ फेर करै छी फेर अहाँ के फोन। सुपरू भाय, ठीक।
करब फेर।
ठीक।